हेलो हं काकी बढ़िआ बढ़िआ
आओर कहियो फोनो तोनो नहि करै छियै
फोन तऽ हरदम बिजी रहै छै ने
अच्छा नहि छुट्टी भेटैया काजसँ ने
काजसँ काज
यौ छुट्टी तऽ होइत हैत तऽ कियाक नहि कहियो कालके फोन कऽ लैत छी आँ कहियो फोनो नहि करै छी अहाँ
नहि कनि कनि चलि गेल छलियै कनि घुमय लए दिन पहिले एखन हँ हँ कनी ऋषि केस गेल रही
अच्छा अच्छा तऽ बहुत बढ़िआँ बात बहुत बढ़िआँ बात एखन तऽ बड लेकिन गर्मी पड़ैत हेतै लेकिन नहि
हँ गाइ ऋषिकेश हरद्वार नहायमे बड़ नीक लगैत छै ने
हँ हँ हँ से तऽ पैन तऽ हरदम ठंडा रहैत छै जेना गंगा के पानि तऽ हरदम ठंडा रहै छथिन
गंगाके शीतल जलमे किछु अलगे अथी छै हं
बड भीड़के अखन नहि भीड़ नहि रहए
भीड़ त एहन कोनो बड्ड भीड़ नहि कहबै
हँ कियकि छुट्टी वाला दिन हँ छुट्टी के दिन छै ने एखन
हँ हँ हँ हँ हँ भीड़ रहै हँ हँ बहुत ज्यादा कहबै सेहो नहि लेकिन तैयो ठीकठाक भीड़ रहै
भऽ गेलै खाना पीना भऽ गेलै अहाँसभके कि नहि भेलैए एखन
खन नै भेलै आब हेतै
नहि भेलैएयो अहाँ सभके लेटसँ होइएा ने अहाँसभ तऽ लेट से खा जाइ जाइ छै
नहि आब बतै कि भोजन हमरो सबके भोजन भऽ गेल आब मने धे
बैन गेल छै हँ अच्छा अच्छा पैन तैन होइया कि नहि उम्हर अहाँ सब दिस त हमरा सब दिशा तऽ बुझियौ अखन पैनो नहि होइ छै छ बताउ आँ कहिया हथिया चढ़ि गेलै आ कहिया पैन एते से नैय जे सभटा बिया बैल सुखाइत छै
पैन तऽ एतो न भऽ रहल छै
दम कलसँते रोप पेते कनि मनी रोपे जाय गेलखिन हेँ गहिीरका खेत मे लेकिन लेकिन भगवान जे बढ़सेथिन से पैन दमकलके पानिसँ हेतै नैय भय छै आब जहिआ फेर जखन हेतय तऽ आश्विनमे जा कऽ हेतै तहन पैन जहन धान के समय बीत जाइ छै तहन पैन होइ छै तीन साल स साय भऽ रहल छै छ अखन तीन सालसँ घ
ओहिमे फेर बाढ़ आब गेलै ए बेर जहो रोपने रहौ सेहो दहा जाइ छै
हँ आय हाबा बह छल दिन मे से अरनेवा जे बाड़ी मे छले हमर से सबटा ती तीन टा चारि टा खसि पड़लै या ओकरे अरनेवेके तरकारी बनेलियै हमहहुँ अरनेवाे तरकारी य भात बन बनेलिया आर नेबा खस परड़ हँ नहि तीसी दऽ के बनेली इ तसी तऽ क बने हँ हँ सबटा हावा सब अनेरो साँझ मे हवा बहले ओ सबटा खसि पड़ले आ ओह आर े के तरकारी बनेलियै दूटा तो ओ आयल छले बच्चा ओ ह दू टा बच्चा आयल छलै ओकरा द देलियै कहलिये जो खा जाय जहिया ओकरा झक्का खेबाक छलै तऽ कहलक हम कहलियै लऽ जाउ हँ धियाप तता अबैत छै तऽ कनि किछु किछु टहल कऽ दैया कहलियै लऽ जो हम अकेले कतेक खेबै तऽ हँ हँ तऽ ओकरे दऽ देलियै हँ एक कटोरी तरकारियो दऽ देलियै कहलिय चो खोग कहलिय कहैन हमाय कैसे नहि बनेतौ हमही बनबै छियै तऽ लऽ जैहें बच्चा आयल छलै हँ हँ तऽ कहलियै ओकर माय रोटी बनेने हेतै तऽ आयल छलै तऽ तीमन दऽ देलियै हमहीँ कनि क टोरी
एहिना धियापुता अबैत छै तऽ कनि की करबै कतेक
हँ नहि कहत इटहल क देया दोकान तोह कान के उह टहल क देया किछो मंगवा के रहे तऽ ओकरे कहै छियै तैन दैया बच्चा रहैत छै तऽ ध्यान लागल रहैत छै हँ दऽ दैत छियै कहियो काल एक दू रुपा द देय छिये चॉकलेट उडाल मोट खाय ला की कहे छै आब हमरा ओते चललो नहि होइया हँ चललो नहि होइया ने ताहि दुआरे कहलया ओकरे माय के सबटा की कहू जमीरी नेबो भऽ गेले ते बेचारी के कहलिये कनििय हमरा छील दिअ ये हमरा नहि हैत एतेक छीलल आ बस करे कतेक करू कम काज थोड़े ने होइ छै पूजा पाठ के टहल करैत करैत तब बुझियो परेशान रहै छी धिय पुता केओ रहै नहि छै सब हँ सब चलि गेल छै बाहर ने केओ रहै नहि छै की कहै छी तू सब चार द हँ तो ओहे कनी अदरक आनि देलक तऽ मिरचाई आनि देलक तऽ ओकर माय बड बेच बेचारी कऽ दैया हँ बड्ड कऽ दैया हमरा किछो बनबे छै साग ताग भ बुझे जे हमरा नीक लगैया गेनहारीकेँ साग पटुआकेँ साग तऽ बनेतै तऽ कहतै नहि बनाब अथी हमहीँ दऽ जेबनि तऽ भात बना लैत छियै उएह दऽ जाइत छथिन तऽ हुनकेवला खाइ छियै हँ धिय पुता सभ अबै छै से कऽ दैया टहल धिय पुता सब हँ कऽ दैया
ढ़ बढ़िआँ छै ने बढ़िआँ छै ने करऽके चाही
एखने आम आम छै हँ आम छै त कते फड़ल की कहू धिया पुता सब अबै नहि छै ओ सब जेते कत कतऽ ठंडा वाला चीज घूमऽ ले आब हम गांव घर में ठंडा वाला कत से एते एतऽ तऽ हवा बहतैय तखने ठंडा लगते सबटा आम लऽ जाय छै धिया पुता ध पुता सब वएह सब खाइ छै बड्ड फड़ल छले आम की कहू सरही तऽ झ पखड़ गेल आब लेकिन हँ मालदह अइछ बम्बई अछि हँ बौआ यौ ऐबतो न हँ अबै तऽ छै धिया लोभे बौआयो धिया पुता एते धिया पुता एते खााय जाय जेतै गाँंव केअचार आम अचार सब लऽ जेतै हँ लेकिन नहि अबे जाय गेले की कहु आब नहि शुरू मे नहि बेचलहुं आब ओ केओ लैते नहि अछि आब ओ जे होये से ओकरा ियौ ओकरा दियौ गामो ग मसँ तऽ आब नहि केओ अबै छै ने पहिले वलाा जमाना थोड़िे ने रहलै आब नहि अबै छै किओ सभ कहतै हम छी बिजी तऽ नहि बुझै छियै बौआ यौ एते ओ हँ बुझ आब बुझे छै हमरा बेगरता छै ने नहि दय छै केओ पाइए नहि दैत छै आब सए पचास ला की बौआ दियौ मना केलकै या ध धिया पुता कहैछ छै बैटे दही दऽ दही की कह दऽ देलियै हँ हमर हुनकर नहि फरल छनि पितियैन के हँ हुनके दऽ देलियनि हेँ
हँ तऽ बच्चियो तऽ खाइए रहल छै ने भऽ गेलै की
हँ सएह खाइए रह अपने कतेक खेबै अपने नहि होइ छै खेएल दू सबूटा चारि टा खाय छिये तही में मोन भरि जाय छैय नहि खाय छिय एखन तऽ कलकतिया तऽ हँ कलकतिया आम तऽ एखन रखले छै की कहू चलि जाइत छियै नैहिरोसँ फोन करैत छियै आबय लए धियापुताके भतीजाके नहि अबैत जाइए पढ़ैत लिखैत छै नहि अबैत जाय की करियै कतेक बजबियै अबै छीयौ अबैत छियौ करैएा नहि अबैत जाइया छोड़ जे लऽ जेतै जे खेतै से खेतै नहि तऽ बिका जेतैय जे हेतै से हेतै की करबै
हँ से तऽ छैये
अहाँ लए खेरही रखने छी कनि अहाँके खेरहीकें चटनी नीक लगैय न अहाँ लए खेड़ही रखने छी आयब कहियो तऽ लऽ जायब खेरही
अ भेजवा देबय ककरो दिया जतै नहि केओ एतऽसँ त कहबै हम कहि देबै जेएत अहाँके ओहिठामसँ आनि लेत ओ
हँ हँ अहाँ ल रखने छी कनि खेरियो रखने छी कनि नेबो वाला अचारो रखने छी अहा ले बुझलिये की बढ़ असत रौद लगबैत रहय छी से ने हुनका बड नीक लगैत छनि नेबो कें अचार बड नीक लगैत छैनि त रखने छी अहां ल कनिके नेबो
नहि जे ओम्हर जेतै केओ नहि तऽ हम कहि देबै ओ अहाँ ओहिठना जाकऽ आनि लेत
नहि अहाँके तऽ फुर्सते नहि होइया की कहू अहाँके तऽ फुर्सते न हो नईत ह मोन तऽ हड़िया कटैत रहेया से जााके द हमरा हेत त हमरा तऽ कतौ देख देखले नहि अछि किछो ककरो भेजबै यीं भेजबै ककरो दऽ देबै हँ हँ एक दू दिन पहिले भेजबै ने तऽ कनि हम मरु आटा हम अपनेसँ हम पीस कऽ अहाँके दुूइटा रो रोटी जोगरा कहाँ लए भेज दे पौा दुएटा रोटी जोगरा हँ भेज हँ हँ अहाँके बड नीक लगय ने अबै छी तऽ अहाँ सब तऽ रुकिते नहि छी चलि जाइ छी तुरन्ते
क काज धन्धामे लागल रहै छी की करबै
ह की की करबै हँ हँ स कहलसँ ओहो तऽ जरूरी ह छै ने ओ अपना केना चलब तऽ सब धियापुता पढ़ै लिखै जाइत छै सभ कहतै हम बाहरे रहब रहिते नहि छै गाम हँ सही सही सही
बिना पाइ रुपैआकेँ कोनो काज छै पढ़नाइ लिखनाइ सभचीजमे तऽ पाइएकें खर्चा छै तऽ काज हँ हाल रोजगार तऽ करैए पड़तै ने किछु नहि
कर करहे पड़तै नहि एलहुँ हेँ एखन घर पढ़हाँ
नहि एखन एलहुँ हँ बस पहुँचब थोड़े देर मेस बाद भोजन भात हेतै भऽ गेलै आबकी ह
अच्छा बड्ड बड्ड लेट भऽ जाइए अहुँके लेकिन
लेट तऽ अहिना भऽ जाइत छै लेटके कोनो एतय नहि छै फर्क पड़ैत छै एहिसँ
हू हँ ते ने गाँव में तऽ बुझियौ आधा राति बीत गेलै से कहते लोक
भरि एतऽतऽ लोक चलिते रहै छै कखनो केओ एतऽ कखनो रुकै छै कखनो भरि दिन
हमहुँ गेल रही ओहि दिना डोकहर गेल रही बौआ यौ भोला बाबा हा लग में कनि जल चढ़ब ले सब जाय जाय गेलखिन ह ऑटो वाल आयल रहथिन कहलखिन चलू चलू तऽ हँ कहलखिन चले छी तऽ कहलियै चलू हँ हमहूँ चलि जाइ छी खेने नहि रही तऽ कहलियै चलि हँ चलि जाइ छी हँ हँ बड नीक दर्शन भेल ब क साल भऽ गेल छले गेला बड्ड नीक तऽ आब तऽ तते सुन्दर बना देलकै दुकान दौरी की कहू पहले वाला नै रहलैय बड दुकान दौरी बना देलकै या
सभ जगह कनि व्यवस्था तऽ कनि ठीक कयने जा रहल छै
हँ हँ बड बड सुन्दर बड नीक लागल तऽ एतेक सुन्दर व्यवस्था कऽ देलकैए पहिले तऽ पएरे जाय पड़ैत छलै आब तऽ गाड़ी घोड़ा भऽ गेलैए गामो घरमे आ त गाड़ी घोड़ा अ हँ
आ
हँ नहि होइ नहि होइए चलल आब नहि होइए
अ सहिए
कि
आब तऽ अहिना छै सभ जगह सभ गाँवमे रिक्शा चलैत छै ऑटो चलै छै
ह हँ आब की कहू हटियौ तऽ बौआ ओही से जाइ छै दस दस रुपआ पााय ले जाइ छै चलि जाय छै सब लो आने जाय छै
हँ छैहे की की करतै तऽ केनाहिय अथी करबाक छै ने आराम शरीर
हँ पहिल तऽ अह सब रहै छलिय त सबके आनि द छलिय साग सब सब्जी आ पहिले वाला रहले आब ने ककरो धिया पुता सुनै छै कहबै ओ जतेक मोटरसाइकिलसँ हुरसँ जाइत छै हुरसँ अबैत छै पइ पााय लगै छै ओहि गाड़ी मे तेल लगैत छै अपने जाइ छी हँ अप अपने जाय छी अपन नहि तऽ बाड़ी झाड़ी में अपने उपजा ले छी अखन तऽ साग साग सब्जीके पानिके मौसम छै ने बौआ यौ नहि दिक्कत होइ छै हँ पानि तानि होइ छै अखन नहि दिक्कत होइत छै छै साग सब्जी हँ हँ भऽ जाइ छै
छै सब तरकारी सब लए दिक्कत
हँ हँ त ते म एखन सीम लगेने छियै पो पठिया सीम जे ललका होइया से तते फड़े य हँ ललका वा लगे छै हरियरका छै बारी मे ल जाइ छै लोक सब बुआ यो तोड़ क आब ह दनाल दिश साल लगेने छियै पोठिया सीम छै हँ ओ निकलय लागल य आब हँ कनि आधा किलोे क शुरुआत भेले यए हँ तो हँ भाटा सङ्गे हमरा बड्ड नीक लग कनिय आम लग ढ देछी दोता हँ सेम भात
आ सिम भाटा होइतो छै सेहगर बढ़ियां से बनाबियौ सेहन्दगर लगै छै
हँ हँ सीम भाटा खूब हँ खूब खट कर के कनि जे कनि एक रती सेर सो दै छै न